हँ कई भ
नहि से हमहु चलबै तऽ चलबे तू चलबिही चलबे करबिही तबे ने ठीक रहतौ।
ठीके छैय अगर हम आबि गेल रहू एवेलेबल रहु तऽ चलबै।
एगो हमरा अथी करक बताह ने शॉर्टकट मे अगर लोग जेतै ओतो पूजा क केतै तऽ केना की जेतै? ठीक
आ ओ तऽ तऽ जते ने ह
सब मे खूब भीड़ हो होतेय।
मिल जेतौ जेनरल मे तऽ पॉसिबल नहि छौ मतलब हूँ टिकत नहि स्लीपरो मे अगर मिल जेतै तोरा तऽ बढ़ियां छै लेकिन आब कहिया पहिले तऽ प्लान सेट करबी तऽ पहिले अगर टिकत राख लेबहि तहने ने।
जे छैय से कए घंटा के जर्नी होइ छैय?
देखी हमसभ जे जाइ छियै तऽ एतयसँ निकललहुँ साँझ के जनशताब्दीसँ
जन्शताब्दी हँ।
पाँच बजे के आसपास में छैय। साढ़े आठ बजे के आसपास में मुगल सराय उतारै छैय।
हँ
ओहिके बाद जे छैय ओतय से जे छैय से मुश्किल से मतलब ओना हमसभ लंका पर रुकै छीयै तऽ चालीस मिनट लागै छैय ऑटो से जायमे। ओतय अपन रुकलहुँ ओतय एगो होटल छैय। चौबीस घंटा अहाँ रहि सकैत छीयै ओहिमे सात सए रुपैया
सए रुपआ लै छैय।
ओहि होटल मे रुकि कऽ अपन आराम केलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ रति केऽ।
ठीक
आ
आ
ओहिके बाद जे छैय स भोरे तीन बजे स हमहु निकलबव। लाइन में लागि गेलहुँ स्नान केला के बादे निकले छियै तऽ ह इम्हर चारि पाँच नम्बर गेटसँ
तीन बजे निकलिकऽ स्नान कए कऽ लाइनमे लागि जाउ फिर ओत से लागय छैय बीस मिनट रहे छैय रिक्शा मिलैत लाइन नम्हर खूब नम्हर
लाइन रहै छैय मतलब ओहि टाइम के जब भी लाइन रहे छैय खूब नम्हर नहि रहय छैय लेकिन तीनगो चारि गो लाइन रहै छैय चाइर तरफ स
पूजा सामग्री
मिलैत रहतौ तोरा रास्ते मे मिल जेतौ।
की महादेवे छथिन ने?
आ नहि अगर तू स्नान करै करै लए चाहै छी तऽ तू आरामसँ चलि जो घाट पर च इल जो स्नान कर ओतहिये से फेर जल ले
हूं
एक नम्बर तरफ से लाइग जो
किया ई भ इर राइत जे होटल लि ये से खाना वना खाय घाट पर नहि रुकि सकै या की आदमी
बिल्कुल रुकि सकैए हम जे नहि हम जे कहै छी जे से कहि रहल छियौ जे हम एना हमसब रहै छियै एहि दुआरे ले छीयै किया तऽ चौबीस घंटा वला छै
हँ चौबीस घण्टा तऽ ठीक छै लेकिन हमरा हिसाबसँ तऽ रातिमे जेहने सुतैत हतै
भाय जे पूजा पूजा करय लए जे जाइ छै ओकरा लेल ने तू हेकहि रहल छ से
हूं
आ जकर पूजा दोसर विकल्प मे छै ओत जेनाइ पहिल विकल्प छै दोसर काज पहिल विकल्प छै तऽ ओ तऽ एनाही ने दे
हूं
से हम कहि रहल छियै एना हमसब केने छियै करै तऽ ई छै बांकी अगर तू घाट पर रुकै लए चाहै छी तऽ जकि तहन तऽ डायरेक्टे जनशताब्दी साँझके लिअ ओ अहाँके साढ़े नओ बजेके आसपासमे अहाँके उताइर देत बनारस
बनार
ओहिके बाद जे छै से अहाँ ह घाटसब घूमू गर्मीके टाइम छै दू अढ़ाइ तीन घण्टा अहाँ आरामसँ घुमि लिअ दू घण्टा ओह आसपासमे आ ओतहिये कनी देर रेस्ट करू दू तीन बाइज जायत अहाँ स्नान करू लाइन मे लाइग जाउ पूजा करू पूजा केलाके बाद जे छै से अहाँ मतलब अगर भ इर राइत जागल रहबी तऽ हे तऽ ओ सुतैके ना तहन तू अगर होटल लेभहि तो लिहा आ नहि तऽ फेर ह्म निकैलि जो सैह तै आ नहि अगर एक दिन रूकै एक दिन एक राइत रुकै लए चाहै छी तऽ कोनो होटल लए लीह आसपासमे
बझले समझ ब बहुत तरस होइ छै त होइ छै हूं हुं
ह ओना मोगटाइ वला बात रहै तऽ जेना जे हेतौ ने ओ अपने जब जेबही न तो अपने फुराइत रहतौ
ह्मँ
करैके ह आ नीरज भाईजी सबसँ बातचीत रहै छौ तऽ हुनको घर एगो विकल्प छै हमरा सभके जाए बेर कहल कहै छथिन होटल किया लै छीहीं एतै से जो गाड़ी मोटरसाइकिल छै मोटरसाइकिल से एतै च इल जो मुगलसराय से
हूं
एस्ते एस्ते कर एतैये रऽह हम कहलियै यौ हमरा साथ शिवम भेल कहलकै की भेलै मतलब पूरा अपन
हं उं हुं
से हमरा सब कहैतै हम कहिय अच्छा नया बेर आयब ब ओहो एगो विकल्पत तऽ एना
हॅं
त जे सही बुझाउ उ हिसाब से काज कर
ठीके छै एखन समय छै एग्रर बारह तारीख भेल हतै बारह तारीख छिय
हूं जनशताब्दीमे हरदम टिकट मिल जाइ छै ओहिमे हँ ओहिमे तोरा जेना काल्हि जेबही तऽ तोरा आइयो मिल जेतौ टिकट बाकी हँ बाकी सभमे ने प्लान अगर करबही तऽ तोरा टिकट एवलेबले नहि रते तो
ठीक तऽ छै जनशताब्दी खराब थो थोड़े हेतै कए घण्टा कहलियए रस्ता छै
आ जनशताब्दी ओतयसँ साढ़े छओ सात बजे चलबो करै छै भोरे अगर तऽ ओ सीधे पूजा सिर्फ करै लय भियू सँ जाइ छिहीं
हुँ
आरामसँ पूजा करू फेर पकड़ू अपन
क्य घण्टा
साढ़े चारि घण्टा मगर तो ओतऽ तक जेबही साढ़े चारि घण्टा
चार पाँच घण्टा कोन बड़का चीज नहि
हॅं चारि साढ़े चारि घंटा चेयर सब ठीक रहै छै मतलब ओहिमे सीट रहल बढ़िआं एक सए बावन रुपआ के टिकट रहै छै हुँ आराम से जाउ कोनो दिक्कत नहि इएगो छै विकल्प मक तऽ ठीके छै
ह तोहर कते भेलो हन पास आर एम्हर अठारमा या उन्नैसमा कॉल हेतै
अच्छा हमरो त एतबी भेल छै जाहिमे छओ गो तऽ फॉल्से छै तेरहे गो बात भेले हन एखन तक
हँ ओकरा सबके एक सॅं तीस मिनट से ओ सब पूरेने रहे गुड़िया जी छ सौ सत्तर रुपाय पेमेंट भेटलेय
हँ तऽ तीन मिनट साढ़े तीन मिनट चारि मिनट बने छै
हँ तऽ देखने बढ़िआँ गप्प रहै छै ने कोनो टॉपिकपर
हुँ
तऽ ओकर बढ़िआँ दैत हैतेय
नहि भाय ई जेना काटि काटि कऽ ओ जोड़ै छै ने जेना हँ हू ई सब जे करै छियै अच्छा ओ एकरा सब कॉउंट थोड़े करे छै एकरा सब काटि देय छै
टॉपिक पर बात भए रहल छै कन्टिन्यू तऽ ओ ओकरो सबके बढ़िआँ पेमैंट करै छै
केेलिए हुँ ओकरासँ हम बात केलियै तोरा जेना मधुश्रावणीपर ओकर गीत नादपर
हुँ सामा चकेबा हुँ पर पञ्चांग पर हुँ कहाँ तेयो नॉन स्टॉप बात ओकरा आर कें की लै छै
लेकिन जे छै भाय की अहाँके लागबे की करैय बात विचार होइते रहै छै एते लोक बात करबे करबै करै छै आब लोक करोउ
ह
ह ओहिके बाद मिलबो तिलबो ई दोस हमर
नहि नहि बाप रे भोज जय जय कैय देलकै लेकिन
हँ बहुत कते ने मेन त छै हिम्मतगर ई सब
हँ हँ
ह्म छै पूरा हुनके अपन ओहि हिसाब स क दै छैै काल्हि तऽ हमरो नाना आबि जेथिन पघारी
ह्म काल्हि
फोन केने रहथिन अकाउंट पर पैसा चालीस हजार भेजो देलखिन भोज के लेल
हूं हूं
हूं हमरा पर किछ ओकरा पर दूगो तीन गो पर कनि कनी
हूं
हम कहलियै नॉर्मले कै ले लेकिन कहै छै जे नॉर्मलो अगर चूरो दही करबै तऽ ओहोमे तऽ रसगुल्ला सब तऽ देबे करबै ह्म तऽ ओइमे त लागबे करतै दही मे लागै छै रसगुल्ला मे लागै छै सब्जी मे लागै छै त खर्च त हेबे करै छै ह्म बाकी तऽ ठीके छै ओ विकासबा सबसँ नै बातचीत रहै छै
नहि विकास स कहाँ
किछु कहबीही सब यार गाँंव मे जे एना बैसल छौ हिनका सबके कियौ समझेनाहर बुझेनहार सब नै
नहि
हँ की कह के छै अपने कौआ गुंह खाय दोसरके शगुनवला बात
ह ह
अ ह ह्ह
से तऽ छैहे लेकिन बड़ा दिक्कत वाला बात बहुत समस्या छै न
कि क सकैत छै हम जेबौ हेतौ तऽ बेउर जेल घुमय लए हमरा कॉलेज के टास्क मिलले हं पच्चीस गो बच्चा घुमाबै के
ह त कहैत त रही त काउन्सिलिंग वगैरह की कहाँ हेतै से भेलौ तोहर
रजिस्ट्रेशन हेतै
रजिस्ट्रेशन करबैेलही
काल्हि हेतै काल्हि स स्टार्ट हेतै ओहिके बादे न नहि काल्हि से स्टार्टे हेतै करेनाइ पच्चीस गो बच्चा जे पहिले करतै ओकर हेतै भैए जेतै ओहिम जेबै घुमि फिर के एबै तेहन तेहन टाइप के छै ओकरा सबके देख सुनिकऽ
कि नहि केहन टाइपके लोकसभ ओ अन्दरमे छै नजदीक से देखै के मौका मिलतै
हूँ
बढिआं बात छै
रियल एक्सप्रेशन देखे के भेटतौ
तऽ बुझी त एक तरहसँ हम सभ विजिटे पड़ गेलौ ओकरो सब हेतै जे भाइ के छियै नहि छियै बहुत तरहक लोग रहै छै लाचार गरीब
सुतबही कि भोजन करबिही कि
बनबो नइ केलै बनेबै आ तोड़ेसँ बात करै छियै तेय नइ जब जबै बनबै
राखि परतो भय गेल सारे एगारह मिनट
हँ तऽ राइख दिही तऽ
बतेबही फोन करियौ की
हँ कर न तहन जाइत छियै तऽ बनबेैते बनबैत तोरासँ बात कए लेबो
करे छै